जी, जी।
खुश रहू बौआ की हाल समाचार।
ठीक छै, जय रामजी की।
जय रामजी की हाल समाचार अछि।
ठीक यै अहाँ ठीक छी।
हँ, बौआ ठीक अछि।
हँ, बौओ ठीक है।
बौआ छलए अहाँके बौआके कहाँदन बड्ड मोन खराब भऽ गेल छलए
हँ बौआके बहुते मोन खराब भऽ गेल रहै हॉस्पिटल मे छलै एडमिट भऽ के
तऽ आब ठीक अइ बौआ
हँ आब ठीक छथिन
कते दिनका बौआ छथि
अखन तेरह महीना पूुर कऽ चौदह महिना चललिन हेँ
आँय तेरह महिनाके भऽ गेलखिन
हँ
तहन ओर सब कहिौ साउस सब ठीक छथि
हँ हँ सभगोटा ठीक छथिन अहाँ सब ठीक छी पीसाजी ठीक छथिन
हँ पीसो ठीक छथि
हँ दीदी सब एलखिन हेँ की
हँ दीदी सब आयल छथिन हमरे तबियत खराब भऽ गेल ताहि दुआरे
हँ पता चललय हमरा ठीक छी आब
हँ आब पहिलेसँ ठीक अछि
अच्छा केना मतलब दर्द तर्द पहिलेसँ होइ छलए अहाँके
पहिले नहि किछ बुझैत छलियैए आइ तीन बेर बहुत दर्द कसिकऽ दर्द भेल
हँ
तऽ एहन दर्द जे पूछू नहि ताहिके बादमे डॉक्टरसँ देखेलहुँ तऽ डॉक्टर अल्ट्रासाउण्ड लिख देलक तऽ अल्ट्रासाउण्ड करेलहुँ तऽ कहलक जे पीतक थैलीमे पथरी अछि
हँ
तहू मे पथरी कनिकटा के नहि गाम घरमे जेना बच्चा सब गोली गोली नहि खेलाइ छै छलेलए
हँ
ततेकटाके गोली छलैया पाथर बनि गेल
अच्छा
बुझलियै तऽ तीन महिना तऽ पहिले परहेज करय पड़ल
हँ
ताहिके बादमे फेरो अहाँके पीतकथैलीमे सूजन सेहो भऽ गेल रहए तऽ सूजन कमे नहि होय सूजन कमे नहि होय ताहिके बाद तै मे फेरो डॉक्टर फेरो कहलकै जे अथी एम आर कराउ
हँ
फेर एम आर करेलहुँ एम आर करेलहुँ तऽ ओ पितत्तक थैलीके मुँहेपर ओ पत्थर बड़का टा के रहे
ओ
तखन फेरो डॉक्टरके पता चललै तहन फेरो डॉक्टर दबाइसभ ओहि हिसाबसँ देलकै तऽ फेरो सूजन कम भऽ गेलै कम भेलै ताहिके बादमे सूजन कम होइत देरी जे अहाँ डॉक्टरसँ देखेलियै कहलकै जे तहन काल्हि अहाँ ऑपरेशन करा लिअ तहन कहलियै ठीक छै हम करा लेब फेर हमर बड़की बेटियो रहै
अच्छा बड़ीकियो आइल रहथिन दीदी
हँ ओहो आयल रहै तहन फेर ऑपरेशन करेलहुँ तहन तऽ तीन दिन रखलक हॉस्पिटल मे
हँ
चारिम दिन भेने घरपर एयलहुँ चारि दिनपर
हँ
तहन फेरो आब अहाँके उएह अछि तऽ फेर टाका ताका कटेल या। तऽ एखन तऽ खेनाइ पिनाइ परहेजेमे देने अइ जे अहाँके पितब थैलीए लोक पचबैत छैय खाना। तऽ ताहि दुआरे तऽ कहलकैन जे एखन अहाँ परहेजमे रहू।
अच्छा
किछु दिन परहेज करब ताहिके बादमे धीरे धीरे किछु किछु खायल करब।
अच्छा
तऽ वैह अछि तऽ बड़की बेटी तऽ चलि गेल। मैझली बेटी एत अछि तऽ मैझली बेटी सभटा करैया धरैया। तहन वैह खाइ पिबैत छी।
ओ
तहन अहाँ अपन कहियौ सभ ठीक रहै छथि साउासु ससुर मानदान करै छथि?
हँ हँ सबगोटा ठीक छथिन सबगोटा बढ़ियां छथिन।
बढ़िआँ छथिन।
हँ कहलनि जे एक बेर दीदी के फोन कऽ के देखे छियैनि अखन बैसले छलहुँं हेँ। हमरो खाना पीना बनि गेल प पापाजी जी छथिन बाबूजी ओ जाइ छथिन ड्यूटी राति मे छनि हुनकर।
तऽ बाबूजीके रौतुका नाइट ड्यूटी लगै छनि।
हँ तऽ हम खाना ताना बना कऽ अखने फ्री भेलहु हें तऽखने करे छियनि कनि।
तऽ की सब खाना बनेलहुँ हेँ एखन?
अखन रातिमे तऽ पपाके ड्यूटी दुआरे वएह सब्जी रोटी बनेलहुँ बाँकी दिनमे भात दालि सब्जी जे भेल से सब बनेलहुँ।
तऽ सब्जी की बनबै छी जेना तरकारिए तीमन रहैया तऽ की सभके पसन्द अछि घरमे?
तरकारीमे तऽ बनेने रहौँ एखन वैह घिया आलू ध कऽ सब्जी
ओ घेरा जे कहै छैय घेरे ने? तऽ घेरा सब्जी आ एकादशी बाली तऽ नहि खेने हेथी?
नहि दिन मे तऽ बनेने रहहि डालना के सब्जी भात दाल पकौड़ा सब तरुआ सब छे छैनके पापड़ सब ब्राह्मणमे नोत देने रहियै ने।
ताहि दुआरे नथारी खुआबऽ पड़ैया।
हँ माँ एकादशी के व्रत केने रहै छथिन कायल। तऽ ओ तऽ सभटा व्रत करैत छथिन एकादशीे तऽ काल्हि जे केयने रहथिन तऽ हुनका तऽ नौत खुआब पड़तनि ताहि दुआरे एगो ब्राह्मण के नौत देने रहियैनि।
तऽ एकादशी जाग नहि कयने छथि?
नहि एखन नहि भेलै एखन तऽ हमर बौआ बहुत छोट छथिन ने आब जखन कनि पैघ हेथिन फेर हुनकर उपनयन हेथिन तहन फेर एकादशी जाके करैबेन।
हँ आब सब ठीक रहै छथि हुनको तऽ सुनने रहियनि पहिले बेमार छलैथ हेँ?
हँ हुनको तबियत बहुत खराब रहै छलनि पहिले तऽ आब हुनको दिक्कत छलनि आब ठीक छथिन हुनको दबाइ तऽ आब हमेशा चलतनि।
तऽ छैहे यदि एक बेर भऽ जाइत छैय कोनो चीज तऽ बुझियौ सभ दिने दबाइ खाए पड़ैत छैय। ई गोटी खाइत खाइत लोक के अकछ मन भऽ जाय छैय।
ह सैह सब छैन आब तऽ की करथि खाय पड़बे करतेैन।
तहिने हमरा अहिना धिया पुता पुता कण्ठपर चढ़ल रहै छैय जे कखन दबाइ खो पहिले टाइम टेबुल दबाइ खो। ताहि दुआरे की कहैत छी बड्ड परेशान रहैत छी। आ पहिले कुमारि मे कहियो एकटा सुइयो नहि लागल रहे। जे सुइयो लोकके दैत छैय एकटा सुइयओ नहि पड़ल रहे। आ कियैनगेलियै कहिया कतयके पत्थर ई छलए।
अखुनका हवा पानीमे मिलावट छै, ने की करबै। अखैन तऽ आब छोट बच्चा सभ के हालत हो जाइ छै, खराब तऽ आब की करबै पहिले लोक के बुजुर्ग सभ रहे छै। न एकदम हैटगर खैटगर स्वस्थ रहै छलखिन।
अहाँकेँ दादी आ सास ससुर जिबैत छथि कि नहि।
हँ।
छथि ददिया सभसँ चलू बड्ड भागके बात।
हँ।
जकरा ददिया सास ससुर जीबैए तऽ ओ बड्ड भाग। के बाद अपन नसीब होइ छै।
अ
सएहसभ अछि, आओर सभ ठीक अछि।
ओर दीदी सभके बौआ सभ ठीक छथिन हे ने।
हँ, ओकरो तऽ छै, उएह छै अहाँकेँ साल पुइर कऽ दोसर साल चालू भेलैए मैझलियौ बेटी। बौआके आ बड़। केओ बेटीके बौआके अहाँकेँ छै, एकटा छै अहाँकेँ आठ पुइर कऽ नएम छओ साल चालू। छै। एकटाके चारिम साल अहाँकेँ तीन साल पुइर कऽ चारिम साल चालू छै। बुझलियै तऽ सएहसभ अछि।
की छोटकी बहिन की करै छथिन।
छोटकी वएह रहैत छथि, घर पर रहैत छथि आ करै धरैत छथि ओ बच्चाके लेलथि। तऽ मझली बेटी बनेलथि, केलथि आ नहि मझली बेटी बौआके लेलथि। तखन तऽ छोटकी बेटी करैत धरैत छथि।
अच्छा।
आ घरोके काज बौआ कनिक नहि ने रहै छै बड्ड काज रहै छै।
तऽ छै, है की करबै।
किए तऽ हम तऽ एखन किछु करवाली छियै एहने जे हम किछु करबनि।
हँ, डॉक्टर फेर बजेलक अहाँकेँ
नहि डॉ। डॉक्टर दवाइ तवाइ देलकैए कहलकै आब आबयके एना जरूरत नहि अछि।
अच्छा।
बुझलियै जे छलय से हम निकैल देलहुँ आब के जरूरत नहि अछि, आब वएह खेनाइ पिनाइ पर ध्यान दियौ जेहन खान। पान रहत तेहन तबियत ठीक रहत, सुरक्षित रहत। नहि तऽ। आम गैस दुआरे बौआ, आम तक नइ खाइ छी डरे जे किया तऽ गैस तैस। कहूँ बड़ी जाए।
कोनो नै अखन किछु दिन तऽ परहेज करहे पड़त ओइके बाद अपन जे मोन हैत धीरे धीरे धीरे चालू। कलेब खायब धीरे धीरे ओरिया कऽ।
हँ, ओइ दुआरे आम कहाँ खाइ छी। धियापुता कहत जे नइ एखन आम नइ खो गैस बनि जेतौ गैस बनि जेतौ। तै दुआरे अहाँकेँ पीसा कहै छथिन। जे हमरा आम अनबे नइ करब हम कहलियै एहनो कतहु भेलैय हम नइ खाएब तइ के माने। धियापुताके मुँह।
उत भइे जाइ छै, जे सभगोटा खाउ एकगोटा नइ खाइ छै तऽ कनि। नहि ठीक लगैत रहै छै त दुवारे कहि छथि।
रातिमे कहलियै जे नहि धियापुता अछि आम ताम लऽ अनू जे धियापुता। पुता खायत हम नहि खायब। बुझलियै तऽ किछु नहि खाइत छी उएह भात। दाइल रोटी दाइल सए
अखन महिना दिन त परहेज करअ पड़त ओइके बाद अपन धीरे धीरे धीरे धीरे जे मोन हैत जे इच्छा हैत
ओ सजमनि भुजिया बना दैए त कखनो पत्ता गोभीके सब्जी बना दैए ओसब त मुहंसँ आर बाहर होइत रहैय ओ सब आरो नय खुआइअ कहैया एखन खेनाइ पर नइ ध्यान दही देह पर ध्यान दही बौआ फले फ्रूट खाके कते रहबय
सही बात छै की करबै लेकिन शुरू मे खान पीन नीक रहे छै फेर बाद में जहन इंसान बीमार पड़ि जाय छै तहन त भाय परहेज करहे परै छै किछ दिन
हँ त उएह अछि उएह नारियल पानि पीबैत छी जूस पिबै छी अनारके गुलकोच भरि दिनमे कए गिलास पीबैत छी हूं दही खाइ छी छाँछ पीबै छी त उएह सभसँ पेट भरैत छी भात रोटी कम खाइ छी आ उएहसब खाइ छी बुझलियै की कहै छी बड़का टेंशन भ गेलै जे देखियौ कखनो क सोचै छियै बौआ जे ई की भ गेल जे की खाइ छलहुँ हें की पचै छला आ आब की खायब आ की पचत सब चीज खाइत त डरे होइय
की करबै अखुनका समय मे पता नइ किया ई सब भ रहल छै
पता नइ ओइ दिन हम सब गेलियै करब लए त‌डॉक्टर कहलक जे सात आदमीे के हम पथरी के ऑपरेशन क कैलहुँ ह
हँ सेह देखियौ न हमर छोटकी दीदीे भऽ गेल रहैन बड़की दीदीे भऽ् गेलनि फेर ओइके बाद हमर भाय छलखिन हुनको भ गेल रहैन बाबा के भऽ गेलनि रहैन की करबै
सब के पथरिये भ गेल रहनि
हँ तीन चारि गोटा के भगेल रहैन न घर मे
बुझियौ त आब ओसब खाइ पिबै छथिन
हँ हुनका सबके त आब कै साल भ गेलनि
हमरा तकहलक ह डॉक्टर जे परहेजेमे रहब परहेजेसे खायब तेल मस
हं एखन किछु दिन एखन नया भेल छनि ने तइ दुआरे ओइके बाद जहन धीरे धीरे धीरे धीरे घाव जहन सुखा जायत ओइके बाद अपन
तैं नय त पांजरिमे तैयो एखन कनि बुझियौ जे जहाँ साँसो लै छियै जोरसँ त पाँजरमे दर्द कर लगैयए
हू
तऽ धिय पुता कहैय जे हँ एखन खाली भेल छै ओ जगह भरैत भरैत भरतहुँ ने
ओ त छैहे अखन अन्दरका घाव नहि ने सुखायल हैत ताहि दुआरे
एखन कतय सुखायत एखन त अहाँके पन्द्रहो बाइस दिन नहि भेलए भाईर दिन घर मे रहैत रहैत रहैत मोन बेचैन भेल रहैया बुझलियै कतय जाउ कतय
नहि कहल कि डॉकटर
अपना नइ न बड कमजोरी बुझाइए न
ओ त छैहे कुनु नइ किछु दिन और आराम क लिए फेर ओइके बाद धीरे धीरे अपन बाहर ताहर जायल करब
जएब आब गोटा बेर माथा ताथा घुमि जायत चाहे किछु होयत ताहि दुआरे बाहर नहि जाइ ह।
हँ।
घरेमे रहैत छी, खाइत छी पीबैत छी जे धियापुता बना कऽ दैय। आ बैसल रहैत छै, की करबै बच्चो तकके कोड़ नहि लेल होइए।
नहि तऽ बौआ तऽ आब कनि अथि भऽ गेलखिन ह तो कनि दिक्कते हबे कर। तखन परहेजेमे रहू।
उएह सजमनिके सब्जी बना दैए बिना मसाला तेलके। तऽ ओ आरो नहि खुवइए। होइ छै, कनिको तेल दह नहि। हरैत तरैत कहलकैया हरअरका मिर्ची सभ दऽ कऽ कहलकैया
अच्छा।
बुझलियै तऽ सभटामे काँचके मिरचाइ दऽ कऽ केहन बनतै।
ह, लेकिन की करबै।
आइ कहलियै तन।